हेलो
हँ आब कहौथ गोर लागै छियनि
खुश हँ खुश रहू सुहागवति रहू की की करै छियै
किछो नइ इम्हर एकर सबके चाउमिन के तैयारी भऽ रहल छै चाउमीन बनतै
आइ चाउमीने के खाना पीना छै की
नहि नाश्ता लेल कहैत छै अखन चाउमिन खेतै छेलीए जाइ लऽ मंदिर लेकिन मंदिर नहि गेलियै आ ओहे मन्दिर जइतै तऽ ओम्हर अपन फिंगर चिप्स खैतै नहि गेलियै हम्म
अच्छा तऽ एगो अहा प्लान छै चाउमीने के नास्ता
हाँ चाउमिन एखन खेतै दिनमे बिरियानी बनेने छलियै तऽ बिरियानी खेलकैये आब एखन कहलकै चाउमिन बना दैले
ठीके छै बना दियौ बच्चा सब
उंहूँ आओर हिनकर बनि गेलैन
हमरा एखन किछु नहि बनल ए एलौं हें बाहर से जे मन थाकल जकाँ दोसरे रंग के
माथा होइ छै हँ तऽ माथा केना दिन होइ छेलैये तऽ पड़ि रहलौं आब
हूम्म हँ हँ हँ दु आदमी के केत त्ते बनिते हेतै की
हाँ
हरानी ओते तऽ अथी भए जाइ छै कहै छै ने आदमी दू आदमी लेकिन ब होइ तऽ छै एनाहिये
कहऽ मे लागैत छै सभटा ओतबे व्यवस्था बात होइत छै ओ रोटी कम बनैत छै
हँ भाय ओएह मे कनि कम सब्जी रहै या ज्यादा बुझाय छै ओतबे टाइम ओतबे समय
हाँ
ह और सब कहिओ
हाँ कहावत छै ये कम आदमी
हाँ हरासमेंट ओतबे होइ छै पैर ओतबे थकै छै ओतबे लोक चलै छै
हाँ तब
हाँ
तऽ चल नहि कमइ छै झाड़ू पोछा आदमी के डेली के जे काज छै ओ हेबे करै छै छै हँ सब काज तऽ डेली हेबे
एगो रोटी कम बनै छै तऽ सबटा ओतबा होइ छै
रोटी कम सब्जी
हँ नहि ओ कनिक बेसी के बात नहि छै टाइम ओतबे पड़ै छै सब्जी पर
हाँ सब किछु मे ओतबे पड़ै छथिन मठे वला एक आद रोटी बनबय मे पहाड़ भऽ जाइ छै रते बनबय पड़ै छै तन तऽ सब किछ ओताहिये रहे छै
अच्छा ट्यूशन स आबि गेलै रेनु
हँ रेनु ऐलो सारे चाइरे बजे अखन एलौ नानी गाँंव से टहल कऽ तहन एले तहन कहलक कहै आब जेबही मंन्दिर
हाँ
नइ
हँ
हू ह और और सभ बढ़िआँ सभ ठीक ठाक
हँ
हूँ हूँ की सब बनतै दीदी सब बढ़बे नहि करै छ
आँ
बड़की दीदी सब पर नहि होइ छै
आ
हँ ओकर सबके नै होय छै
अहाँके तीनू आदमी के
हँ तीनू आदमी के हमरा तीनू आदमी के छै लेकिन ओ ओ ओ ओ कहे छै कि ए कथी बतियौ कथी बतियौ ओ सब नहि बते छै
अच्छा
हँ ओ छै लिन ओ सब वएह बात ओ रनुआ करबे ने करतनि आ ई अपना अथि करत कर कि बतबै
हँ अच्छा आर सब कहियौ
फेरना कहै छले तऽ हमरो घरमे मामी सभके मतलब ओकरो अं्जलिए कऽ देने छथिन ने
हँ
ह कहैते तऽ मामी हमर सभगोटाके छै घरमे
हँ
हूँ कहै छलैथ है
इएह सब छै यै
हूँ मौसम बारिश वला ठीक छैन बारिश जेका तऽ साँझो मे भेलियह
हँ
ह ओझा जी सब
हँ एतो बड़सल छलै कनी चारि बजे के करीबमे
अच्छा हूँ त एहि बेर बम्बइए सबमे खूब घिना देने छै बारिश के
हँ हँ सुनै तऽ छियै सएह
ब सुनै क न्यूज सब सब ने दै छै सु न्यूज सब सब छै
हँ
हँ पूरा एकदम बम्बई
ह बड दिक्कत होयत हैते सबके ड्यूटी जाय मे
नहि हिनकाँ दिशा नहि छै हिनका सभके ऊँच इलाका छै ने ई कहैत छथिन हमरा सभ दिसा नहि यऽ दिक्कत
तहन त
हँ निक्की सब जसा होइत छै त निक्की सबके नीच ल उम्हर सबमे पानि लागैत छै
अच्छा
हँ ई कहलखिन ली सब भी सब लागैत हेतै लागैत रहै छै हमरा सब दस नहि हिनका सब दस नहि
नहि अच्छा हँ तऽ कम्पनी सबके तऽ उचो पर नहि रहै छै
तऽ कम्पनी छै ने रूमो जे छै न जेमहर घर छै तऽ होइ छै ने कि जमीन होइ छै कतहु नीच कोनो ऊँच जगह पर त हिनका सबके ऊँच जगह छै मतलब जगह इलाका रहे छै ने से वाला बात त हिनका सबके ऊंच इलाका छ ते मे नहि ओहन होय छै
नीक छै बढ़िया बात छै
हू हूँ बढ़िआ छै
हूँ
कहिऔ
ह सब बढ़िआँ सब ठीक ठाक नीक अछि नीक चलि रहल यै
चल नीके बात हइ माय से बात भेलै कि नइ
नइ एखन नइ भेला
नइ
दिन मे भेल छलए फोन केने रहिैअइ बाबूजी के तबियत दुआरे ठीक रहै छनि कि नइ तऽ फेर कहलखिन उएह भऽ गेल तऽ ओहीपर हूं ओहीपर मां से फेडर केओ आयल छलै हेँ तऽ माँ उम्हरो बतियाइ छलखिन उरो
हां
ह्म से बात
ओना बतिआयमे नइ बनैत रहै छै
अह अह कतहु बिजी छलखिन ह केओ छलै
ओ
हूं
आर कहियौ
और सब ठीक ठाक बढ़िया नीके
हँ आ बाबाधाम से आबि गेलथि भौजी सब
हमर भौजी
हँ के गेल छलाह बाबाधाम
अरे भट भतीजा अपन दोस्त महीमे चारि गो दूगो तीन गो लड़का मिल क से गेल छलैया
आ -ओ
हँ ब कहलकैया आब नइ जेबै इम्हर दीदी आब हमरा गोर लागे छै आब हम बाबाधाम नइ जाइ छियै गर्मी तरमी मे ओ ओकरा बाब ओकरा नइ बर्दाश्त छै ओ एक रत्ति ओ बहुत कोमल ओकर शरीर छै
बड़काके
बहुत कोमल शरीर छै ओकर
हंअ
हूं ओकरे य ई प्रिया जे एखन गेल छलखिन हें से हुनकर मतलब मतलब एक रत्ति बेचारी कतौ मतलब गेलैआ ओते पैसो लगलै या एलैए गेलैया कतहु घुमलैआ कतहु गेलैया
किआ
ओकर बच्चा रौदा मे जाइए ने चाहे छै कानअ लागै छै कतहु नइ गेलै
आब त चलैत हेतै बच्चा
हँ बड नीक चलै छै
हँ
हूं मलकाय के दीदी मतलब कत कतऽ घुमय ला छलैआ तऽ मेन बच्चे के दुआरे कहीं नइ गेलै दि
हँ त नइ चाहलै तऽ केना होइतै
हूं होइ छै न बच्चा सब चलबाय गेलहुँ घूमय ला तऽ रौदे सबमे चलू आइ गेलहुं तऽ लऽ के गेलौं केना अपना बौआ सबके भऽ जाइ छला जाइ छलै तऽ लऽ कऽ जाइ छलै कोनो अथी नइ आ ई छोड़ा बहुत अथी करै छै
हँ ओ
हुँ
सुकमार छै जादा एहिके लेल
हँ बहुत
इह सब बात यमे
हुं हूं इहे सब बात या
आओर सुनाउ
प्रयो दीदियो बजेने रहथिन तऽ दीदियो तऽ ओहि दुआरे फेर दीदी कए बेर फोन केलखिन हमरो केलखिन जा कहलकै दि अथी करू से हम दोसर बेर आयब तहन हम अहाँ एतऽ आब जायब
हँ
से नहि हम आबे बौआ मे तऽ नहि कतहु रहैया ने अथी जाय चाहे छै कोना लागे छै लोक ट्रेन सब में सेहो नहि चहिर चाहे छै जखने देखे छ अथी तऽ कानअ लागे छै
हँ
तऽ नइ गेलै दीदियो कए दिन फोन केने रहथिन
अच्छा
हुँ प्रिया आउ प्रिया तऽ बेचारी सैन दिना प्रोग्राम बनेने रहे जायल
त कतअ
अरे बुढ़िया दीदी फोन करे छले प्रिया ले बुझलके ने गेल छै ओएह आबै ने
अच्छा कलकत्ता गेल छलए गुड़िया अथी ओ प्रिया
हँ कहलियै ने कि घरबासमे बहिनक के घरवासमे जे गेल छलेन
हँ हँ ओ ओतऽ तऽ आरो नामी गर्मी छै
नै अखन मौसम अपना सबसँ नीक छै ओम्हरका मौसम
हँ
हँ ओहि टाइम मे जहि टाइ मे अपना सब जे घरवास मे गेल केहन रौदा रहैय जे घूमय फिरय लए जाइत छलखिन हे लेै जाइत छलखिन हे
हँ
आ एखन तऽयो बुढ़िया दीदी कहलत प्रियो कहलत दीदी बारिशो होइ छै रौदो रहे छै ओहन मौ सब ने इम्हर बड गर्मी या उम्हर नहि छै ओते
अच्छा
ह तहमे हँ ठीक छलिया बिच बिच मे बारिश होय छले ओहल बजे न छलै गुडिया दिदि दू तन दिन अथि केलके बच्चे दुआरे नहि गेलै
हँ तऽ केना जयतथि
हूँ कहलखिन गुड़िया दीदी के ते कनि डेरा तेरा देख ले ते अपन आबैत जाइत रहिते हम कहलिये रहअ दैथुन आब बच्चा के मूड़न करऽ जेतौ ने दक्षिश्वर तहन
हँ
तखन
तऽ गुरयो के पूछने रहे गृह प्रवेश में
नहि नहि गुड़िया गुड़िया दीदी हमरा लगके प्रिया के पुछलखिन हे ने तेल लगात नहि हँ कोनो अथी नहि छै नहि मतलब गुड़िया दे मतलब हमर सभके प्रियासभ स छलै हे तऽ गुरियो दीदी नहि ने मतलब हुनका अथी सभके पुछने छथिन तऽ सह बात छै की ल कतेक रिश्ता नहि जोड़ी फालतू के जोड़ कऽ अथी करे एतबा राखी कि छ जाय एते नहि राखी कि अथिए भऽ जाय ताहि दुआरे अपन प्रियाक के हमरा दुआरे मतलब हमरा सङ्गे छै ताहि दुआरे
नीक बात पुछि के छै प्रेम भाव राखैके चाही छैथ सब
हँ तऽ ओहि लए कहने छलखिन हे तऽ अपन बेचारी नहि गेले ह ह
ह हू हू हँ आइ दिन मे नहि कनि कराम केलहु से मन केना दुन होइयै ओहिना
अच्छा ओनहि काजे मे बिजी रहली
काजमे आ इहो आ पाँच कल कऽ कऽ बतियाए पड़ैत छै ने तऽ फ्री हयब तखने अहाँ ब अथी आब इहो ते वो अथ समये भेलै
हँ सही बात छै हँ दिन मे केने रही प्रेरणोे केने छलियै खाना बनबे छलखिन हेँ
हू
ह कहलखिन दीदी अरबीके सब्जी बनबै छ मम्मी रोटी बनायब रातिमे कहलखिन हे बिरयानी के लेल से अहाँ एखने बनबै छी हम कहलियै हँ हमरा दिनेमे बिरियानी के
नीक अइ
हू
नीक य। आर स
आओर सब बढ़िआ सब ठीक ठाक छैय सब बढ़िआ।
नीक बात।
हँ नीक बात आब हुनका भऽ गेलन आब टाइम भऽ गेलन।
हँ
हँ फेर कनि देर के बद हेतै।
ठीक छैय।
हूं अपने अथीमें जेतय, आम पछलनि कि नै दीदी?
आँ
आम पकलनि
खतम भऽ गेलै बहुते आम बहुते के एके बेर भड़ भरा जायत अहाँके।
हँ हँ
तऽ सड़ियो गेलै उतरि गेलै अथी मीठपर ज्यादा।